भेल ।
हैलो।
हेलो। हेलो।
अहाँके की नाम भेल।
हमर नाम कशिश भेल अहाँके की नाम भेल।
हमर नाम पङकू भेल।
ओ अहाँ की कैर रहल छियै अभी।
हम कुछू नै कइर रहल छियै हमे टी वी देखै रहियै।
हमरा सुन्नाय सुनमे आयल छै कि अहाँके डोज मिलल। सही सुनलियै।
कैथिक डोज।
मम्मी देलक अहाँके।
भैर दिन। अब मोबाइल चलेबै। त वही सब न मिलतै। अपने बोलियौ हम ठीक कहै छियै ने।
हँ इहो ठीके कहै छियै भरि दिन कथी ल चलबै छियै अहाँ हुनका आगेमे बैठ कऽ अपन। काम करबै।
भैरदिन इएह मोबाइलवला करै छियै काम दस गो फोन करयवला एगो नया नया मिललै ट्रांस क्रिप्शन कार्य। समझलियै अपने।
समझलियै।
ई ट्रान्सक्रिप्शन कार्य कुछ जादीये बढ़िआँ हइकेै मोन लैग गेलै काम करैमे।
हमरा तऽ एते माथा दर्द होइ रहलै न ओयमे यहाके हम बताय नै सकै छियै।
नहि नहि ओना नहि बोलियै बढ़िएँ काम छै ट्रान्सक्रिप्शनवला
हँ
ककरो बेज्जती नै न फेर स केलिए।
की कहियै अहाँ हमे दू हजार पार करि लेलियै हन तैयो हमर काम बन्द हुएके नामे नहि लै छै आब अहाँ बतैयै हम घरोे काम छोड़ि-छाइर इहाए मे बैठल रहियै
हमहुँ तऽ हमहहुँ तऽ ओहसँ मम्मीसँ बात सुनलियै भरि दिन मोबाइल चलैते रहै छियै ई कामके चक्करमे तैयौ पूरा नहि होइ छै
कोइ बात नहि कभी कभी सुइनो लिएके चाही
हम तऽ एक दिन पापासँ भी सुनि लेलियै बेटा मोबाइल नहि चलाउ आँखि खराब हो जायगा
अच्छा आब यानि एकर मतलब पप्पो बताय देलखिन की बे- तऽ मोबाइल चलबै से आँखि खराब हो जाइ छै
हँ आब बताइए अब हम की करियै
कछु नहि करियै अपन काम करियै अहाँ सभके बताइयो देब कि हमरा काम करैके छै
हाँ तऽ केतनो बताए देब न तऽ हमर मम्मी समझैवाली नहि हइ हमर मम्मीके बस इतने लगै छै की हम मोबाइल चलबै छियै
ओ सबके मम्मी के लगै छै हमरो मम्मी के लगै छै हमरा तऽ खूब गाली पड़ै छै पर मम्मी कहै छै तूँ पढ़ाइ लिखाइ छोड़ि देेले छहिंन
तब खाना पीना भेए गेलह
हँ भए गेल अहाँके भेल खाना पीना
हाँ अभी खा के एलिए तनी देर पहिले
की खैलियै
ज्यादा कछु नहि खेलियैए सब्जी रोट- तीन
आरो
आरो कुछ नहि आम रहै आम खेलियै अहाँ बतैइए
अपने बतैयै
बतैइए
हमे की बतैयै
हूँ अहाँ ने पता छै हमर दू सए रूपा हमरा सँ ठकि अहाँ ने प छै हमर दू सए रूपा हमरा से ठकि लेल गेल छै।
वापिस मिललै।
नहि उन्नैक स परको मिल गेल छै कि कोइ गुंजाइश नहीं रखियेगा की हम पैसा दे देेंगे
छैय हम समझलियै अपने कृपया कहाँ गेल
हाँ-अ बिरियानी पार्टी मे चलि गेल।
हँ हमे समझलियै।
चिकन लॉलीपॉपके पार्टीमे। अहाँ कूलर आ बरी आवाज करै छै अहाँ तनी साइड हो जैइबै।
। तऽ होइ गेलियै हमर जगह छै चौकी के निच्चे। हँ हां अयलै हमे नै सुतै छियै।
अमीर लोग।
अनेखाक भाय सुतै छै।
आ अमीर लोग।
आइ ते नै छै हमर भाय गेल छै परीक्षा दिलाबे छोटकी बहिनके।
अ त परीक्षा दिनेमे ने होइ छै राति तकमे चलि आयत अहाँ भाई।
हँ राईत तक मे चैल एत। तब अपन कूलरमे सुततै हमर रूम बहुत ठण्डा रहै छै। नहि नै छै हमरा हमर रूमे के सुख छै हमर रूम बहुत ठण्डा रहै छै।
तब ठीक छै।
हम अपन रूममे आरामसँ सुति जाइ छियै।
बनहीए बात छै तऽ हम्मर आर रूप महाँ एहन केकरो रूम नहि होय आईग फेेकै छै मरर रूम से।
आइब हमरो रूममे कहियो कहियौ तऽ छत पर ।
नै नै हम्मर रूम मे नै खिड़की छै। नै थोड़ा सा वैंडिलेटर छै कुछ भी नै। छ
आ।
इएह वजह से आ उएह रूम मे फ्रिज छै।
अच्छै।
फ्रीज वजह और गर्मी लगे छै।
फ्रिज खोलिके आ फ्रिज खोलिके ओकर बाहर स
हम समझ बुझलिए अहां के कि आइडिया देल जाय।
सुति रहियो फ्रिज खोलि के
ठीक छै कोशिशमे लागल रहबै, उएह करब आब।
ए त खोलिये के छोड़ि देब ने फ्रिज
अहां के यहाँ त वोल्टेजोके मारामारी भय छै।
की करबै कलयुग छै।
की करबै जेबै घर छोड़ि क चलि कहुं। कोइ त हमरा जइसन बच्चाके अपन घरो पर नहि ने रखै लए चाहलकै।
नहि, कियै जेबै घर छोड़ि क।
बहुत दुःख छै घरमे अहां के कि पता छै।
दुःख त छै।
अहां अपन बहिन से त रोज बतियेबे ने करै छियै।
हां बतियाबै छियै।
तब
हां बतियाबै छियै बोलले रहै कल्हे।
हुं ह अभी हमर पांच सौ मे जतेक समझलियै ने हमर ओते रूपया डॉक्टर भीरुन लागि गेलै अहां के कि बतैये।
की भेल अपनेके।
अपनेके मम्मीके तबियत खराब भए गेल।
ओ हो
त बगलेमे तनवीर डॉक्टर छै। छै
आब ठीक छै।
हां, सुइया पड़लैहन, पांच सौ रूपया दुधवा के लेलियै हन त ठीक नहि रहतै।
की भेल रहै।
बी पी बहुत लो रहै, बोलले रहे पानी चढ़बै ले।
अच्छा
त हमर मम्मी कहलकै भरि दिनमे ठहढ़ हो जेतै हम पानि नहि चढ़ेबै
नै चढ़ा लेतै पानी एक बोतल त ठीक रहतै।
हम बोलली है तऽ बोललेै भरि दिन के ठहर होइ छै तेएस हमरा तागत के एगो सुइया दै दए
जबरदस्ती जबरदस्ती चढ़ा देतै रऽ पानि
हूँ बच्चा थोड़ीक छै
तऽ बात भेल रहैए
नहि मानले आब कल्हे एगार सुइया पड़तै एक दुगो दवाइ रहै, टॉनिक के दवाइ देलकै, एगो गोटी देलकै ओ आर एस के घोल देलकै फिर हमर भट्ठा बैठा देलकै एक हजार रुपए रहै ओमे सभे पाँच सए धैए एलियै डॉक्टर बाभिरो बच रहै पाँच सए आ जकर कर्जा लेने छै ओकरो दिएके छै हमरा सभजेमे नहि आबै छै
अपने के कर्जा अभी तक टुटल नै।
की कहियै अहांके हमर पैसा हमर पपाके गाड़ी पंचर हो जाइ छै त हमरा फोन आबै छै बेटा पैसा भेज दो।
आच्छे
अहाँके बोलबै न हमर घर के कहानी अहाँके तऽ अहाँ हमरा भरोन चलि आएब हमरो कोनो दुःख होयत तऽ अहेँके फोन करब
अच्छा ठीक बिल्कुल करबै
हूँ -ह
हँ
केकरो कुछ कोइ जेतै तऽ कशिश छै ने बेटा फोन करि दे
हम अपने लगी फ्री फ्री एनी टाइम एनीवेयर
हँ ठीक छै हम अपनेक फोने काए- -लेब ओहिमे कोइ बड़ा बात नहि छै ई बार कमे करेलियै हन पैसे नहि रहै इएह नेटो बारे मे सोचे पड़ै छै
छै
अहाँ तऽ वाइफाइ लगल होतै
हाँ वाइ फाइ तऽ छै वाइ फाइ छै मोबाइलोमे पैसा भरल छै फाइव जी
हमर तऽ मोबाइले फोर जी छै फाइव जी पैसा भड़ाए के की करबै आ एगो नै काल्हि एबै दुर्गा पूजामे सोचने छियै खाली पैसा पुराए लियै कि नहि तऽ घपलाबाजिमे तऽ हम अपने होशियार छेबै करियै
घपलो बाजि होइ छै
तब ए अहाँके बहिनके हमे इियाँ एतेक घपला कर के एन्ने उन्ने केलियै हन ने हमरा ओ शातिर बनै देल छै ई सब मैटर मे
अचछे
अहूँ कोनो दिक्कत होत तऽ एक बार याद जरूर करब
हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर
आ हमरो दिक्कत होएत तऽ हम जरूर करब
तऽ दिलासा दैय देव
जैसे हम दए देब वैसे अहाँ दए देब
हँ ठीक
बोलियै
बोलियै नहि राखू दस मिनट भऽ गेल
कॉल रिकॉर्ड होइ छै एगारह मिनट भए गेलै आब अहाँ फोन काटि दियै ठीक छै